हेलो हेलो हँ कि ठीक छी हँ - हँ हम सब ठीक छी अहाँ सब ठीक छी
हँ हमहुँ सब ठीक छी
आओर की करै छी
नय किछ एखने ना नास्ता सभ भेलै हन
जलखै भेलै हन अखन
हँ - हँ
अच्छऽ आ भोजन आब हैत
हँ आब हेतै कनि काल मऽ
एहि बेेर तार सब खेलौ की नय यौ
कहाँ खेलिये एय बेड़ तार कऽ नय पूछै छै तते ऊंच कऽ पेड़ छै आ सझिया जमीन पर लागल छै आब केँ कटबेतै कटवाबै मे दिक्कत हेतै आब केँ कटवाबै लऽ जेतै एगो कटबेतै तऽ सभ लेतै तैय दुआरे कि कटबाबऽ नय चाहै छै
अच्छा ओहै बैठल रहियै
हुँ
बैठल रहियै तऽ आदे मोन पड़ल जे बच्चा रहियै तऽ हमसभ इस्कूल जाय छलियै सरकारी इस्कूल नय होइ यऽ
हँ - हँ हँ
तऽ ओहै हम जाइ छलियै परहैय लऽ ओमे तऽ बुझिते छिये पढ़ाई लिखाई ओय मे नइ होइ छै तऽ सब बच्चा अपन खेले जाइ छले गाछी कलम मऽ तऽ हमहुँ सब खेलियै ओ पाकल - पाकल मय रहै यऽ तार
हँ हँ
तऽ ओहै तार जे छै से खैस पड़ै छलै गाछ मऽ सँ
लाल लाल भऽ जाइ छलै
हँ आम जेना भऽ जाइ छै देखय मऽ फाइट जाइ छै अपने
हुँ
तऽ ओहै हमसभ छलिये सब खेलाइ छलियै कबड्डी सब खेलाय जाय छलियै पहिले तऽ लोक ओहै सभ खेलाइ कबड्डी, तिती गोटी - गोटी इहैसभ खेलाइ
हँ - हँ
हमहुँ सब अपन जाय छलियै तऽ गाछी कलम मऽ खेले जाइ छलियै तऽ तार खसल रहे बहुते
तऽ पहिले हमसभ नय बुझियै जे एकरा खाय केँ चीज छै एकरा खायलो जाइ छै। तऽ फेर एक दू बेर जखन गेलियै तऽ देखलियै बहुत जेना रहै नय य बहुत छोट - छोट बच्चा सब हँ तऽ ओकरा सभ कऽ देखलियै ओकरा सोहि कऽ आ सुर घीच घीच कऽ खाइत तऽ हमरो कनि मोन भेल जे देखौ खाए कऽ ओहिमे की रहैत छै एहन। तऽ हम खेललहुँ अपन तऽ हमरो कनि नीक लागि गेल। ताहिके बाद तऽ हमस बुझिते छियै जेहन पढ़बै लिखबै। तखन पढ़ाइ लिखाइ छोड़। हमसभ आ अपन भरि दिन। हँ भरि दिन अपन कबड्डी खेलाइत छलहुँ तिती खेलाइत छलहुँ। सरकारी स्कुलमे तऽ खाना ताना बुझिते छियै देबे करै छैियै अपन खाना खाना ताना खा लै छलहुँ ओत्ते। आ अपन ओएह तार जााकऽ अपन कलम मे। से बैठ बैठ कऽ खाइ छलहु। हँ फोड़ कऽ खााय छलहु आ छलियै तऽ बच्चा। तऽ ततेक तारके जे रहैया अपन सभके। गाँव में तऽ जाइत पाति के लोक कनि मान्यता दय छै।
हू।
तऽ रहै छलै जेना छोट जाति सभ मुस्लिमसभ रहैत छलै। तऽ ओहो सब खााय ले हमस बचा रहियै दोस्त महीमत लोक एते नहि जाइत पाइत देखे। आब तऽ लोक साफे ने देखैत छै लेकिन पहिले तैयो देखल जाइ छलै। तऽ हमसभ नहि देखियै हमसभ अपन खाए लै छलियै ओकरो ऐठि तैठ। फेर घरपर अबियै तऽ बुझै बाबासभ माँसभ पप्पासभ। तऽ खूब मारिो लागै छलै हमरा सभके।
आँ तऽ ओ तार सब देख देखखबो नहि करे छीै कतौ रहै छी नहि रहै छै
गाछ सब तऽ छै उऊ्हरे लेकिन आब सब गाछ सब भऽ गेलै हेन बड़ लम्बा। अते चेहरके उपार सऽ तोड़ते गाछ। चढ़य पड़तै तोड़तै आब ढूंढ़ कऽ ककरो आनू। ते मऽ बे सब कऽ नहि बुझ। आब सझिया बला सामान छै। कओ एगो आ आ मेहनत रह सभ सब आब कऽ लले ताहि दुआरे
हँ तैँ लोक सझिया चीजके तऽ लोक नहि छो छै छोड़े देलक। आ ओते जे जाइ छलियै अपन हँ हँ।
गाछे पर रहैत रहैत ससालो तऽ अपन आछ पर रहैत खराब हो के अपन। फेर च खसल कियो पूछय वालला ओकरा छै ने। की करतै आ सजिहा हू
पिछिला बेर तऽ हमसभ बड्ड दार खेने रहौ हमरासभके इम्हर। कटा कऽ आयल छलै तारसभ बहुत तऽ हमसभ खेने रहौं लेकिन एहिबेर हमरो।
पिछिला बेर। पिछिला बेर। ओ पिछला बेर संजोग वर्ष कटबाय देने छलै किओ तार। तमे हम। तामे तक पहुँचलियै तामे तक सब काटिकऽ बाँ उटिक लऽ हो गेलै।
हँ तऽ हमरा सभके एतय कटल तऽ अपन बहुत ताज लए तऽ खूब खेललहुँ। आ एहि बेेर तऽ लोक कहै छै अपना सभके इम्हर कि लवानो नहि कयलहुँ से एहि बेेर तऽ बुझियौ किछु नहि लबानो नहि केलहुँ तारसँ
नहि हम जा कऽ देख लि हडनीय दिन पहिले गाछ में तार सब ते छै खूब लुदगल छै गाछ पर बस कटबाबे बला के कमी छै
आब तो जुआ गेल हयत आब नहि हत खााय वला ओना।
आब नहि हैत।
उँव। तऽ तेनाहिए जखन पहिले हमसभ जेहियै बच्चामे छोट रहियै। तऽ स्कुल जइये सरकारी वला तऽ। खाय छलिए उमरे ने ओह यऽ पोखेर अपना। कत पोखरि सब ई सब रहै छै कलम पोखरि ई सब रहै छै सब चीज तऽ पोखरि छले ओते पोखरि पर आम ताम के गाछ सब अपन लागल छलै
हू
ताहि अपन हमसभ आमो अपन तोड़ि कऽ लोकमेसँ आमोसभ रहै तऽ तोड़ि कऽ खा लियै लोकसभ अपन मारै तऽ अपन भागि जाइ छलियै
हू हू
छलिए तऽ छोट तऽ पकड़ा तऽ दियै नहि ककरो आ ओतहि छलै पोखरि ओहिमे अपन माछसभ साँपसभ से सब रहै छलै तऽ ओते बैठ के देखियै आ पोखरि लोक कऽ नहि कनि लोक बेसी खाद्धा केलक पोखैर कऽ आ
हँ गहीर कऽ के रखलक
हँ तऽ हमरा सबके आओर गहीँर होइ छलै पोखरि तऽ पूरा पानि तानि उपछा गेल रहै तऽ मटि सब रहै सुखल सुूखल तऽ अपन ऊपर से बहुत गहीर केलक ऊपर से माटि के ढेरी सब रहे ते देख खाइ नहि छलै ओ मास्टरसभ ताकय लए आबै हमरा सभके हमसभ क्लास मे रहबे नऽ करै बच्चा तऽ मास्टर तऽ तकबे करतै तऽ मास्टर
तऽ मास्टर आबे ताके लऽ तऽ हमसब अपन हम पोखरि मे घुस जइये आ माटि के ढेरी सब मे के कोना मे जाकऽ नुका जइये खुरचन सब नहि होइय अपन हँ अपनन खुर्चन बिछलो तखन सऽ सरस्वती जी सब भसै छलय तऽ नथिया टीका ईसभ रहै छलय फेकलसभ से सब अपन बिछै छलियै उएह सभसँ हमसभ अपन बच्चामे खूब खेलााय जाइ छलहुँ आब तऽ लोक के देख देखतो नहि छियै ओ दुनिया आब तऽ लोक ओते खेलबो नहि करै छै ओहन लोक
आब तऽ सब ओका हाथ मे मोबाइल आबि गेल भरि दिन मोबाइल मे अपन घुसल रहल के ओते बाहर मे देखलक आब
हँ एगो हम एगो छलै हमर सब कऽ जमाना रहे हमसब छोटे रहियै लोकसभके देखियै फोन आबै तऽ लोक फोन तऽ रहै ने पहिले
हू कहाँ ककरो कहाँ ककर घर मे रहे छले एगो आदगो के घर मे तऽ सबके काज होए वएह से
हँ ओ पाय वला सब जे रहै तिनका सबके घर मे फोन टी वी सब रहै फोन तोउन तऽ नहि छल कतहु एगो दूर दुरस्त पर कतहु एगो पीसी नहि होइ य अथी वाल टेलीफोन वला।
पैसा पर ओहिमे दू दू एक एक रुपया लगा क फोन करैय
हा। त आब न इ दु एक रुपैया भेल पहिले त रहैय अथी लोक कऽ चलैय पचास पैसा अठन्नी पच्चीस पैसा इ सब चलैय।
हूँ
तऽ हमरा सभके जे पप्पासभ बाहर रहैत छलखिन तऽ फोन करैत छलखिन ओहि मे पीसी मे फोन आबे तऽ लोक समाद दय ल के आबे फौन आयल हेन अहाँके त अखन हमर माँ सब जाइत छलखिन तऽ फोन उठबै छलखिन बतियाइ छलखिन। आब तऽ लोकके देखै छियै घरे घरे मोबाइल छै कनि घर मे लड़ाई भेल झगड़ा भेल कनी कोनो बात भेल आ कि लोक फोन कऽ के सबके कैह देलक तैय लऽ कऽ बुझियौ तऽ आओर मार दंगा सब हुअ लागैय छैय आब पहिले ते एना किछु रहैय नै ककरो त ककरो घर के खबर त भेटबे नै करैय। आ लोक इ सब बात कतह से के कहतैय
आब त घरे घरे फोन भऽ गेल छैय कनियो किछु बात होय छैय चट सन सब जगह फैल जाय छैय
हा ठीक छलैय लेकिन ह पहिलैयके जमाना लोक खुब अपन। अपना जिन्दगीमे अपन लोक खेलाए धुपाए। आइ काल्हि तऽ लोक देखैय छियै मोबाइल लऽ कऽ तऽ बच्चा सब ओतेक खेलैयो लऽ नै गेल। शारिरीक तऽ परिश्रम नै होइ छैय मोबाइल स गेम तेम खेलयमे पहिले। तऽ जे लोक खेलय तऽ कित कित खेलैय कबड्डी खेलैय तऽ बच्चा दौड़ै कूदै खसैय तऽ ओह सबस बुझियौ शरीरो से मजबुत रहैय लोक अपन एक साए रंग के बिमारी नै होइ आब आइ काल्हिके तऽ देखैय छियैय आ जन्मैय छैय बच्चा। आँख क दिक्कत तऽ लोक के आँख के दिक्कत तऽ भए जाइ छैय बच्चा के मोबाइल जखने देइते बच्चा तऽ आँख तऽ खराब हेबैय करतैय।
हूँ
जमाना तऽ रहैय हमरे सब ले नीक पहिले तऽ देखियौ आब तऽ सब घरमे लाइट देखियौ पंखा देखियौ आब तऽ लोक ए सी तक लगबैया सबके एसीयो के लोक आब। भारी बात नै छैय जेकरा मोन होइ छैय सब लगा लैय छै हमर सबके जे ओ टाइम रहैय तैयमे हम सब डिबियामे लालटेनमे। हम सब रहिये पढ़िये कतऽ सऽ लोक लाइन देखिते आ कतऽस लोक की देखितैय हमहु सब त देखनेहिये हेबैय उहे जमाना
ओ जमाना अलगे छै हु आब आब कहा आब सबके हाथमे बय अपन ककरो ककरो सऽ मतलबे नै सबके बीचके भऽ रिश्ते टुटि गेलैय हन सब सब के हाथ मे एगो मोबाइल छैय एगो भरि दिन घुसल रहल नै केकरो
तऽ लोक देखियो अइ सबसँ लोक अपन समाज सँ लोक दुर हटि रहल छैय आब
हु
लोक अपनामे व्यस्त रहय लगले आ समाज सँ परिवार से लोक दुर हटय लगले आब
हु
से बात भऽ गेलेय हन
पहिले ककरो ककरो सँ बात होयके रहैय तऽ फेर सामनामे जा कऽ कनि घण्टा दू घण्टा बतिियाबय। कहियो इमहर उम्हर कऽ हालो चाल पूछल करड़ आब तऽ फोन आबि गेले हन दुनििया।
हु हु
दुनिया भर के कते लोक छैय अपन परिवार के छोड़ि कऽ बाकी ककरो सँ बतिया लियौ
हँ पहिले हमस देखियै पाँच गोटा जेना बुढ़ सुढ़ रहैय छलखिन। बैठे छलखिन घं्टा घं्टा बतियाइत छलखिन। हुनकर कोनो काज होय कसिया होय कि।
खिस्सा कहानी पुराना जमानाके बताबै सब अपन अपन। ओ पीढ़ी से जुड़ल रहे छले सबके बुझल रहे कि दादा के परदादा के। आब तऽ के कहै के जा।